हेलो हँ
हूँ कह केंहन
की खाना बनबै छैंऽ।
रोटे भात
अच्छा
हँ - हँ सब ठीक तू कह कैल्हे से सोमवारी हे तौ,
कैल्हे सोमवारी छैय,
हूँ पहिला सोमवार हँ सक्रैत पैड़ गेल छैय,
तऽ पहिले नैय कहलें
पहिले हमरो नैय पता रहै, किया ओय मंन्दिर मे ओय दिन नैय कहलकै जे पहिला सोमवार सोमवारी के फस्ट अथि आरती देख सहल छि आइ, बिसैर गेल रही सावन के
एैं
बंगला कैलंडर के हिसाब स सावन पैड़ गेलै। पूर्णिमा बाद मे पड़तै ऐय बेर हम किया करबै, हम तऽ नहि करै छि तू सब बूझ
त कैल्ह छैय, कैल्ह हम-हम बिचला करै छियै कि, हम आगे के आ लास्ट के करै छि, हम त बीच बला करै छियै ने एकटा
हमरा की पता तू की
हमरा याद नहि अय माँ से पूछही त
माँ एखन बात करै छै, मिशर जी करै छथुन न
माँ सँ पूइछ क कहियै, ओकरा हमरा पता नहि हम राजमो भीजा देलियै।
मीसरजी के कहि न अपन दाय बाबा स फोन क पुछथिन, दाय सब पुछथिन हुनकर दाय के त
की -की पूछथिन।
सोमवारी कहिया से हेतै। ओ पूर्णिमा से करै छथिन कि संक्रैत से करै छथिन, से पुछ पहिले तहन तोरा पता चैल जेतौ, तोरा केना करै के छौ तोरा सब के।
ओ करै छैय, जेना हम कहबै तेना करतै।
तऽ दाय सँ पूछिन, हमरा त पता अय जे काल्हे सँ हेतै, पहिला सोमवारी कैल्हे छैय।
एक बेर फेर माँ स पूइछ के कन्फर्म क क कह, हूँ त बाद म बाद में पूइछ कऽ कैहें।
अपन पूइछ लहिन फोन क क
अच्छा
ते गर्मी छै किछ कहऽ के नहि
खाना की बनबै छैए।
बनेलियै अथी झिंगा आ चना दालिक सब्जी। रोटी बने बए आटा सनालिया, बैगन के भुजिया केेलियैं।
वाह-वाह ओरो किछो, करेला खेलखून कि‌ नै जरल
हँ खेलखिन भोरे में
हमरा तऽ पिक्चर के दैते नहि छै ने कॉक टेले देला देलखिन नै ओ ओ अथि वेलकम टू द जंगलस से ह अआ हाउस धमाल-धमाल-धमालो त नहि
कहितीही न ओतेऽ याद नहि रहै।
होइ छै।
ठीक छै हम काइल क याद राखब काइल त‌ ओ डुटी जेता पड़सो हं
हम्म
आओर पीसी ऐल छलखुन हैं।
नहि
अच्छा की गय हम तोरा हिसाब सँ कि काइल हमरा दू सौ रुपया अओर दऽ देबऽ चाही।
नहि इंस्टॉलमेंट चल रहल छै।
कहबै खुदरा नैय छलै तहन हम पर्स में नैय छलब दऽ देलै बादमे
नैय नै देवा के छौ।
नैय
नैय
अच्छा
जहन म अथियो गोर लगायो
आब तू सब कैह देलीहे तऽ आब हमरा अथि लागै ये
तऽ हम तऽ तोरा तखने कहलियो पाँच सए के नोट दियो तऽ तू हमरा कि कहलें नैय। तीन सौ किओ नैय दैय छैय।
तु सब जे एना कहि देला तऽ हमरा अथी लागे
तोरा एकटा साड़ी पीसी देथुन। हमसब तऽ ताहि दुआरे हमस ठीक छैय। नैय दहि ने तबस त कर दियौ
हम तऽ सबले भेजे देने छलिय हमरा पता छलए ताहि दुआरे आब की हम करियै।
किछो नैय। आ ज मिशरजी देखतै तऽ दूसए द दथिन देबक मुन हेतैन तऽ खतम बात
हां सए से ठीक रहतै जहिया
हां मिशरजी देखथिन हां जहिया बजतै-तजेतै कोनो काज मे तऽ देखथिन तऽ दऽ देथिन खतम
हां
हूँ सएह ठीक रहतै।
हूॅं
हां
और कि कहियो
आध्या फेरो आयल छलो।
नएह
तहन पप्पा दऽ एलखिन।
तऽ की तब पढ़ल आएह रहे। पता छैय, ओतऽ काल तऽ रखने रहैए।
ह तऽ रोज-रोज सब कहै छैय, माथा गरम भए जाइए। ओहे नैय हां।
अपने माथा गरम भऽ जाइए।
हम, हम जेना हम लव मैरेज कर रहल छियै हम कहने रही करब करब करब करब हम त कहने रहियै हम बियाह नैय करब हमरा शान्ति चाही लाइफमे।
सएह
नाटक।
गाँव के तेय दालि तऽ सीधे नैय होइत रहत। अच्छा।
सिटि मारलक।
ह हा सरदी भ जेतै, नै, हँ तऽ भोरे स भीजेने छै। भोरे भीजेने छलै हँ।
ह खा नहि भेल हेत
तोरा भेलो अखैन
और कह।
की कहै ये, जो ज्योति तने
तो कहां जाएगी।
कथी।
पूछऽ चाही ओहे बात
इनडारेक्ट पूछऽ चाही, डायरेक्ट नै पूछै चाही तोरा ई नहि कह चाही पाइले
कथी कहिएं तै
जो डेट नहि दे रहे हैं कुछ बात है क्या कोई दिक्कत है यार मम्मी लोग सब बोल रही है
सबको टेंशन है
से गलत नहि सोचतहि।
नहि कहि हैं। कुछु मांइड नहि करेंगे तभी बोलूंगी नहि तो नहि बोलूंगी कुछ ऐसा बात नहीं है सब कुछ पूछ रहे हैं डेट के लिए तो मम्मी जवाब नहि दे पा रही है अब इसीलिए पूछा मैने कुछ बात है कुछ प्रॉब्लम है एना कके पूछही
देखै छै देखै छै एक बेर मैसेज क के
आगेसँ मैसेज कऽ केऽ तू नहि कहिहेै ओकरा मैसेज कर दहि गप हेतै तहन कहि हैं।
तो तऽ रोजे मैसेज करय छहि।
इहो शनि रविके फोन नहि केलकौ गे।
त नहि केलकै तऽ हम की करियै।
किया नहि करय छौ एतेक दिन करै छलौ आब नहि करय छौ।
पता नहि।
कोनो बात की। आब तू नहि पसन्द आबै छही कि गप्पके बाद। हम किया पूछियै।
बार बार बार रइत तऽ ओ कह नहि बात कह मैसेज मे।
काल तक बर बर केलकौ।
मतलब मेसज एले चालू होइ छै तऽ बन्द नहि होई छै बढ़ बढ़ पॉइंट रहे छै। ओकर परदादा वकील छलै। त बेटा नला भेलै। मतलब ओकर दादाजी नालायक छलै हँ सिर्फ जमीन बेचिके खेनाइ बुझलके पढ़ेलकई नहि। कहियो देखलकै नै अपन बाल बच्चा के।
हँ।
सएह सब कऽ हम कहिलिय सारा बेचके खा लिय जमीन। त कहै नहि जमीन त बहुत है। हम कहलहुँ अच्छा। आब हम की पूछैतियै
भट हम कहै छी हम कहय ले।
तू ही कहली कहाँके त हम के। देखो के त छनइ छैय। और सब ठीक।
और की कहलकौ और सब ठीक न।
ओर कोर बकवास। ओ अपन मामा के घर ओ डिजाइन केने छैय ओ अपनो घोर ओहे अपने डिजाइन केने छैय।
वाह -वाह। ओ इंजीनियरो ओहो बनि गेलै अह इंजीनियर इ नय- नय -नय मतलब की बन गेलै।
की मिस्त्री।
से पुछही गे जाकऽ।
सेह।
केने से केना की भेल छैय सबटा ज्ञान ओतबि य हमरा बात सुना के मोन नय करय छैय।
त ओ तोरा स की गप करतौ इएह सब गप करतौ न आर की गप्प करतौ।
त उएह त बताए रहल छैय जे की कहा हूँ।
माँ ककरा स गप करय छैय।
की पता पहिले त बड़की पीसी स फेर छोटकी पीसी स आब ककरा स पता नय।
छोटकियो पीसी स गप भेल छोटकी पीसी की कहै छेलखिन हें।
पता नय हम अय घरमे छियै माँ ओइ घरमे छैय की गप भेलै हमरा की पता।
अच्छा। पीकूके माके अय बेर ऐ आसा नय बुझाइये अय बेर फेर।
हँ हमरे सब के पाइ सब के राखे के रहै छैय त कतऽ स आसा। बुझे त हमरा नहि लागइये जे हम काजो कोरय छियै। माथा गरम होइत रहैये, हमरा सभके जरूुरत नहि रहै दोसरे दोसरके जरूरत रहै छैय सभकिछके हमेशा। सबके दिक्कत रोहै छैय। हमरे सबके दिक्कत दीपांशु मा नहि देलकै भाईजी एक महीना के नहि देलैथ। पीकू मा त आइ चाइर महीना स नहि देने अछि। एयके मतलब त ह अथी हम सब फ्रीयेमे पढ़ा रहल छी सेह बुझ।
ठीक अइ सब।
सेहे त की करियै इहे त मज़बूरी अइ।
आ यै छोरी दुनू के भेजने रहय पढ़े लए। हु आ छ्पन नीचामे ओकरा-ओकरा लग भेजने रहे हमरा लग नय।
त ओहो घरमे बजबै छैन।
हां, हम बजेबै। बजेलियै तऽधर ओहो बजा लेलकै नैय तऽ ओ नैय जैते ने बजेे तैय जे भी हमरा तऽ सिलेबस कम्पलीट नैय अइछ हम ताहि दुआरे बजेलियै, ओ कियै बजेलके पगली उ पढ़ेतै तैय हमस
तऽ
ओकरा पाइ नैय ने देलकैय हे दू महीना के
नैय देलकै।
नैय ओ गाँंव जे गेलै तहिए से ओकर पाइ कटनाइ चालू भऽ गेलै।
हूं, तऽ ई किछ कहलकै नैय त ने ई कियके पढ़ा रहल छैय कहलियै इंस्टा क्य पढ़ेबे छैय।
कोन कोरै छैय।
पता नैय।
हां
कहि नैय बा कथि ने फोन
काटि
हां
सएह ओ पगली छैय ने जखन तोरा फीस नैय देलकौ तो नैय पढ़ा
तो के नैय कहै छैय, जे हम
ओ ओकरा पाउ ओ कहलकै हम नैय पढ़ायेंगे दीदी तो हम फीस कैसे लेंगे। पहिल कहि देने रह हम कहले तुम बोल दी हो तो तुम मत लो लेकिन मैं तो लूंगी। लेते है खुद हां तुम गाँव गई थी तो उसका काट देती हूॅं।
तू ओकरा कहली कियै नैय, जे तुम स्कूल नही जाती हो तो स्कूल का फीस नही देती हो।
हम कहलियै। तऽ तऽ कहलकै हमको नही पता था दीदी अब इस पर हमको नैय ओ सब नैय पढ़ै छैय। ओ सभ बड़ कनजर छैय, नैय ओ अपने पढ़ल के आब अपन भाय बहिन के अपने पढ़ाबै छैय ह ओकर माय-बाप नैय पढ़ेलकै ट्यूशन। हां, बेसी पाय लागै छैय नैय हां हां तऽ तऽ हम कहलियै, जे इस बार जो करली-करली अगली बार बोल देना मैं जाउंगी तो आफ काटेंगे आप जाएंगे तो मेरा पैसा नहीं काट सके
हूॅं
आ कटवा आब तुमको नहीं लेने का नही तुमको लेने का मन नहीं है तो तुम अपना समझो लेकिन मगर मेरा फेस काटि तो मै तो नही पढ़ाउगि पर हम पहिले कहि देने रहि तऽ हमरा तऽ देलक।
हूॅं सएह उचितो छैय, हम नैय पढ़ेबै भाय हमरा फीस नैय देत हमरा नैय पढ़ाब।
हां जहिया से चालू केलकै अखन आब तहिया से ओकरा फीस देतै एते दिन अपने पहिले बारह दिन